ओव
हँ हेलो
हेलोऽ
हा हेलो हँ
काइल छ
हेलो
ह हेलो
ह हेलो
की चाल छौऽ
ठीक छै
आब भेलौ खाना पीना भेलौ
हँ
की सब
भात दालि सब्जी
कथी के तरकारी खेलहिन हें
कटहर आलूके
ओ माँ बनेन छेलौं
हँ
हेलो हेलो
हँ हेलो
हँ तरकारी केहन छेलौ
बढ़ियाँ छलै
माँ ठीक छौ
हँ
पप्पा ठीक छथिन
हँ आओर की करै छें।
की करै छी एखन चल संगे चाय पियै छी तू चाय पीलही।
हँ हँ आओर बौआ
बौआ मोबाइल देखै छै हेलो
हेलो
हँ हेलो
नाश्ता पानी भेलौ जलखै भेलौ। की सब केले हे जलखै हेलो हेलो
हेलो
की सब जलखै केलहिन ए
रोटी सब्जी
पप्पा गेलखिन काज पर
हँ
आओर कहिन।
आओर
हेलो हेलो
हेलो कतऽ छी